दाय ने घुसूंड भेल
हेलो।
त
हँ बोलिए।
हेलो, बोलिये। आबाज जा रहा है।
हाँ हाँ
खाना बन गया?
हां, मेरा लेट बना था।
ओ लेट में
पढ़ाइ हो रहा था।
अभी गर्मी छुट्टी है। हँ आ पढ़ेंगे। एक आध दूगो सोचे कॉल कर लेते है फिर पढ़ेंगे।
ह्म्म।
पीजी में असाइनमेंट बनबल मिले ह बहुते ने ।
हँ से तऽ है। अच्छा पी जी, जी डी कॉलेज से कर रहे हैं?
हँ, जेे डीये कॉलेज कर रहल छौं।
कियाकी पीजी के लेल जे डी कॉलेज बेजोड़ है मस्त लाइब्रेरी, लेब अर हे मस्त से है। देखे हैं।
लाइब्रेरी तऽ नई जाइ छौं। एत्ते गरमी मे कहाँ अभी जाय
है। पि जी के स्टूडेंट को पढ़ाइ होता है। लेब है। ओकटोप बस की कहो जेत्ते भी जानवर है सब एकदम स अथी है, कथि कहते है, सेम्पल सीसा में।
पी जी अ, जी डीये कॉलेज अच्छा है।
क्या बोली?
एहि खतिर बे, पी जी, जी डी कॉलेजो अच्छा है।
हँ, पी जी के लिए जी डी कॉलेज बहुत अच्छा है। पढ़ाइ भी बहुत बढ़ियां से होता है। आ टेबल आर में पानी कोन कोन व्यवस्था है, से सब सेटे है न? एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी है?
हां।
बढ़िया।
तब अपने कहिया ठीक करेबै, खाता?
अब यही ने करा देेंगे। ससुराल में तऽ अपने नहिये न जाएंगे। यही न करा देेंगे।
हँ तऽ बोलिएगा तभीए ने।
तुम्हारा सब पेपर ओके है?
हमर हैये हो। हमे चलबे छौ, फोन पर सब चीज चलबे छौ।
आरो अपने आरो कोनो फॉर्म नइ भरै छियै?
हेलो।
बोललिये अपने फॉर्म नइ भरै छियै?
हँ बोलिये हँ।
हँ बोललहुँ फॉर्म नइ भरै छियै अपने?
फॉर्म? दीदी अथि कथि कहै छै डी एल एड के फॉर्म भरे थे त एगो भरे थे तऽ ओ पास किये थे।
तऽ नम्बर इतना था कि एडमिशन नइ हो पाया। आ बाद मे पता चला एडमिशन पचास नम्बर वला के भी ले रहा था सो बाद में पता चला डेट खतम हो गया तब पता चला आ दोबारा भरे त दुनू गो डिलेवरी डेट टाइम था एल त नै हुआ। आ सुने हैं ओहो डी एल एड परीक्षा मे मोबाइल से देख के किया है से रद्द हो गया।
हँ इस बार जो हुआ था।
आ एस एस सी वाला परीक्षा मे भरे थ तऽ ओ उहे हुआ था केना ने कब पता चला कब परीक्षा हो गया उहो में
रद होगा त हँ ओ पेपर लीक हो जाता तऽ रद्द हो जाता।
हर चीज में इहे हाल होता है बिहार पुलस मे ईहे रहता है हाल, ऐ बेर देख। और न मतलब बिहार पुलिस आर बला आया है रिजल्ट
का आया है। चालीस हजार से जादे मेरे गाँव से भी ओ मेरे गाँव जे दीदी मे केली है।
मेरो एगो मेरा भाई निकला है।
हँ।
ह
बिहार पुलिस मे इसबार दिया है अड़तालीस हजार सब कह जा लेकिन इह दूर भेज दिया है थोड़ा थोड़ा ट्रान्सफर तीने साल मे न होए है। बिहार पुलिसमे जोइनिंग होइ हइ तऽ कतेक सालमे ट्रानंसफर होइ हइ।
हेलो क्या बोले?
बोललहुँ बिहार पुलिस मे अगर जोइनिंग होइ है कते दिन तक मे ट्रांसफर होए है?
हमको क्या पता है कते दिनमे एगो मेरा चचेरा भइ चचेरा कह चचेरा मम्मी बेटा को हुआ है ओकर न दिया है जोइनिंग आबऑने जोईनिंगेलेटर आता है रिजल्ट निकलता रहै। तोहरा है पटना है, पटना में ट्रेनिंग होगा आपका।
बढ़िएँ है तब, पटना है त बढ़िआँ है। जाने आनेका सुविधा है न पटना मे त अच्छा है, एके बार ट्रेन पकड़
पटना जाना है।
हुँ। अपनेके बनि गेल खाना। बोललउ अपने क खाना बनि गेल।
ह खाना बन गया है कथी कहते है। टिकला उकला नहि पकाक खाते चटनी बनाते हैं चीनी देके।
हुँ।
उहै एगो दूगो चुली में दे दिए हैं और सब चावल दाल आओर बन गया है। भुजिया आ टमाटर के चटनी।
हँ।
ह
ह हम ह‌ टिकला अभी
नय मेरे देबर है न लू लग‌ गया उनको। हँ त नहि लाल लाल भोजन ने जा जा वहि हो गया तो वहि बोले। पका देने के लिए। पप्पे के
बोल अपने खसबामे की करे है।
वो तो जॉब की तैयारी करतेै कॉम्पटिशन की। आओर साड स आमदनी तऽ चाहियए ही ने तब स्कार्पियो चलाते हैं। हँ डी एल एड क भी कोर्स अभी चल रहा होगा।
हूँ।
थोड़ा देखियै ने डी एल एड के परीक्षा। देबरके। कथी कहते‌ हैं डी एल एड आब देखियै ने फर्स्ट सेमेस्टर मे है परीक्षा आब। पहिला परीक्षा होने वाला है कब होगा नहि होगा देखिये।
हूँ हमलोग का भी। हबा
यानी की क्या बोले दू हजार सत्ताइस में बोले फाइनल होगा।
हम- हमरा भी दू हजार सत्ताइसे मे होत फाईनल। मोर भने अछै
आप भी मतलब डी एल एड के तैयरी कर रहे हैं? एडमिशन कराए थे शायद से उस दिन बोले। से एडमिशन कराए थे एम पी बोर्ड से ने?
हम्म डिग्री त एक आधगो रहनाइ जरूरी ने है, ओहे दुआरे डी एल एड कम स कम्पटिशन के भी तैयारी करे छो।
कि बोलने हो छो चुप हमे कहय छय वने। उने लए चल घुमबय के लेल हो रही है नु। क्या बोले?
कतेना साल कऽ ह।
उ एगारह तक आएगा न तऽ। नौ महीना कि हो जाएगी।
ओ बहुत छोटी है।
हँ हो ले जाइ छिये।
औरो कोइ घर में बच्चा नय है।
लेजाइ छिये। या। माॅं। एने एने। चल अऽ। हँ एने एने एने। आ अबे दही। हे घुमे ले न तऽ जैवी घुमेला। घुमाइए ले काने रहे। आइ हॅं घुमेला करे छी जै नय खाई तहने हॅं, दुध पिते रहे छय घुमेला कने छय। खाना तऽ हम बोल देलियै चावल दाइल भुजिया चटनी। से सब बेन गेल छय खाली आम पकबै लाऽ बचल छय। अमुहनीया के मम्मी छतीन। हम त बोल देलियै सब चीज बनल छय, बस चट्नी बचल छय। सतेन्दर पहिल पूछलक न से कथी कथी बनल खाना?
किएकी तखनी लोटा लगैलखीन पूजा नहिये कैलखीन तखनी दाइलैटा चावल बेन गेल लोटा माजते एगो बेटा तुरंत खाना परेस दिय पापा के ममी जी के दे कियाकी खाना बैन गेल छय खाली तोरा ले टिकला पेक रहले हन बस। दस मिनट भे